हेलो हेलो
हाँ
आवाज जा रहल अछि
हँ आबि रहल अछि
तहन किछु व्यवसाए सबके व्यापारे सबके बारेमे बजियौ।
की।
अच्छा ई अ किछ दिन पहिने तक जे छै से मेहमानजी शायद कोनो दोसर कम्पनी मे जे काज करैत रहथिन
हाँ हाँ
तऽ ओ छोड़ि किया देलखिन
ओ तऽ छोड़ि देलखिन घरके समस्या लऽ कऽ ने।
अच्छा तऽ ओहिठाम के के मने काज की रहै ओहि ओ ओतुका
ओतय के काज रहै जेना दबाई सबमे कागज नहि पड़ै
हाँ
हँ तऽ उएह कागज के फोल्डिंग करैत रहथिन निकालैत रहथिन कागज के ई सिर्फ निकालैत रहथिन आ आ दोसर गोटे जे ओहि पर छापय
अच्छा पा नहि हँ तीन-तीन चारि चार ग। ओ हँ तऽ उएह छै मतलब ओहो काज तऽ मिलाजुला कऽ ठीके ठाक रहै शायद
हँआ काम तऽ ठीके रहै मुदा। घरके समस्याके लऽ कऽ कहलखिन आब नहि हेतै पूर्ति तऽ, छोड़ि देलखिन प्रॉफिट नै पयते ने फेर समस्या तऽ बढ़ गेलै ने घर मे
हा।
तऽ ओहिसँ प्रॉफिट नै पेतै दस बारह सए नै होइतै तैँ छोड़ि देलकै
अच्छा
कर्जा सब भ गेलै। डेढ़ दू लाख रुपआ कर्जा भऽ गेलै। शादी लगले लगले भेएल रहै छै शादियो के कर्जा सब भ गेल छलै।
अच्छा ईसभ जे छै से रह दियौ ईसभ रह दियौ। ईसब ईसब ईसगं अच्छा ईसब बताउ जे। कहियो अ कथि कहै छै। मनोरंजन के लेल कीसब करै छी अहाँ जहन। सब काज उज सब कऽ लै छीय तहन फेर टाइम पास करऽके लेल की करै छी।
टाइम पास कर के लिए वीडियो देखलौ मे अथी। लूडो अ गेम छै से डाउनलोड केने छी तऽ उएह सब खेललहुँ। इंस्टाग्राम मे देखलौ पर मनोरंजन के लिए वीडियो उडियो बनेलौ
अच्छा विडियो बनेबो करै
इएह सब हँ।
ओ तऽ जाइया कि नै रीच कते जाइया।
जाइ छै।
केते आब त सोशलो मीडिया कमाय के एकटा टूल्स भऽ गेल छै।
हँ दू सो अढ़ाई सो तक मे त जाइ छै आब।
बस तब त एखन अभी।
बस अए बहुत समय स ओइ नाम कमाइ ले नै बनबै छी बस एनाहिते मनोरंजन के लेल। बैठल रहै छी खाली त बना लै छिये मूड फ्रेश करे के लिए।
अच्छा धियापुता सभके जे छै से। धियो पुता सभके ओहिमे इंगेज रहै छै बुझाय वीडियोसभमे।
हँ हँ धियो पुता एंगेज रहै छै हुनको सब हम बनबैत रहली तब। ओहो चलि आयल वीडियोमे।
ह ह
ओनाउ।
तब पूजा पाठ सब करै छियै कि नै।
हँ करै छिये पूजा पाठ।
ओना त कहल जाइ छै मिथिला मे सब दिन पूजे रहै छै। सर आइ सोमवारी तऽ काल्हि मंगलवारी तऽ परसू बुधवारी।
बुधवारी शुक्रवारी बृहस्पतिवारी शुक्रवारी शनिवारी।
हँ रहबे करै छै। त अहाँ किछु करै छिय कि नहि एहिमेसँ कोनो एक पन्द्रहियामे महीने मे। मे चे अथियेमे सप्ताहमे। हँ अभी धिया पुता सब छोट छै ने।
हँ हँ इ बुआ ले सब। छोट छै तैं कनि करै छियै आब भा त सोमवारी एतै त सोमवारीय मे करबै। भादो मे एकटा रैब करबै।
अच्छा। हेॅं ओ
हँ
बाकी अथी सभमे त सहिते हेब जेना नरक निवारण चतु तुर्दशी सभ होइ छै जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी।
त ई नहि करे छिये अखन ओहि दिन जे रहे निर्जला एकादशी त क लेने रहियै।
अच्छा निर्जला एकादशी केने रहौं आहां।
हँ हा।
ओ बिना जलके बिना अन्न जलके मने बिना जल के
हँ बिना जलके
ओ हो अहाॅं तऽ प्रशंसा के पात्र छियै अहाँ किया तऽ बिना जलके तऽ मतलब लगभग जे ठीक अइ किछु ने किछु लोक पीबे लै छै जल नहि तऽ शरबत उर्बत किछु
हँ सादा जल तऽ नहिए पीबै छी शरबते बनाक पीलै छी
हँ ह निर्जला एकादशी सेहो अपने रखने रहौ
हँ
आ कथि कहै छै जहन कतौ एम्हर घूमय उमय जाइ छियै आस पड़ोस मे तऽ मतलब केना जाइत छियै बौआ सभके जे है से दुनूके कोड़ा मे लऽ लै छियै
आस पड़ोस मे के तऽ सामाने लग गेलो होते जागल रहल बौआ सब त लए क गेलहु या कोई राखय वाला रहल त रसीटऽ द के गेलौ नइ तऽ ने क गेलो त बौआा सुतल रहल ोल तऽट छोटका बौआ सुतल रहल त् बड़की के छोड़ि देली बौआ के तब गेली
अच्छा
ह
ओ
एत रीत सखल
ह
बौआ सभ तऽ परेशान बड करैत हैत
करै छै परेशान अखैन ओकर उमरे छै परेशान करऽ वला।
ओ टॉनिक सब दै छी कि नैं फुर्ती अथी सबके लेल हेल्थके लेल?
हेल्थ के लेल अखन इएह करै छैय हारलिक्स लेने छियै हारलिक्स दुध हारलिक्स घोरिकय कऽ दिही पी देली।
वाह
आब सब चीज खाइया कि नै?
माँ हँ ओ सब
भात रोटी।
हँ हँ सब भात रोटी जे सब्जी दियौ बना कऽ से सब जे नून रोटी नुनो भात सब ओ खा लै छैय।
बाह
ओकरा ओहिमे कमी नहि छैय। से बात सब छैय।
चलू तहन घर पर धन रोपनी सब भऽ गेलै कि अभी होइते छैय।
एखन नहि भेलैया। एखन कादो सब शायद केलखिन हेँ।
ओ अहाँके जे उसब छैय ननैद सब तिनका सभसँ गप होइया कि नै?
होइ छैय कखनो कखनो फोन करै छैय तऽ होइ छैय।
आब एतऽ नहि छैय कोइ अपना अथीमे नैहरमे?
नई नई नई छैय।
अच्छा
ह दुनू अपन सासुर छैय।
अच्छा कथी छन छना रहल अछि?
अच्छा झुनझुन्ना झुनझुना रहल छैय कि?
हँ हँ ओकरा कामे बेरमे काम करऽ लगै छियै छोटका के सुता देलियै।
एकरा कहलै आब शान्तिसँ तू पढ़ लीख। लिखबो करै हइ पढ़बो करै हइ बदमासीओ क
अच्छा आ करऽ दियौ एखन ओकरा जे छैय से
ओकर बादमासिये कर के मन छैय।
अच्छा
एहिमे जे छैय ने कार्य ऐप पर तीस टा काज जे छैय से टास्क मिलत पूरा।
ओ
बुझलियै एक सो अस्सी मिनट जे छैय से पूरा पूरे छैय लेकिन एक सो अस्सी मिनट से बेसियो मतलब एहिमे भऽ जाइ छैय तीस बेर जे बात करबै यदि
हँ
तीस बेर जे बात करबै यदि तऽ तीसम कॉल जे पूरा भऽ जेतै ने तहन ई टास्क फोन एंड फ्रेंड वाला पूरा भऽ जाइ छै।
तऽ तहि दुआरे एखन य जँ यदि पन्द्रह सँ बीस मे अईछ तऽ बुझियऊ अगला बेर बीस सँ पच्चीस भऽ जैत आ तहन फेर पच्चीस सँ त्तीस भऽ जायत
क सुना जा
आइ हमरो एकटा जे छै से अहाँके नया व्यक्ति कॉल केने छल उम्हरेसँ नेहा शायद जे अहाँसँ काल्हि बुझाइऐ गप्प केने रहथि
अच्छा
हँ उ छै कटिहार के टीचर छै
हूँ हूँ हँ हँ कहले रहथिन
हँ तऽ तीस मिनट धरि जे छै से आइ हुनकासँ गप्प भेलऽ ओहि ऐप पर
अच्छा दू बेर बात केलौं हेँ
नहि एक्के बेर तीस मिनट तक बात भऽ गेलै हँ
अच्छा
आ
हूँ तऽ आइ अहाँके फोन केलगऽ आइ हमरा नहि केलकै ने
अहं नहि केलैथि है
कहने हम कहने रहियै
अओ
कहलखिन्ह ठीक छै कऽ लेबै बात कह
एकटा आओर फेर एगो गुड़गाँंव मे रहऽ बाला व्यक्ति सँ बात भेल छल एगो आया नगर दिल्लीए मे छै ओतय से रहनिहार के एगो एगो आदमी सँ गप भेल छल।
हूंम्म।
तऽ मोटा मोटी जे छै से हमरो हमरा बुझाइये ने जहन ई कॉल जे छै से सबमिट भए जेते तऽ तेइस टा हमर जे छै भऽ जेतै पच्चीसटा छै मिलल जाहिमे स तेइसटा ई कम्प्लीट भऽ जेतै। ओहिके बाद दूटा टास्क जे छै से हेतै तऽ मम्मीेयें सँ नहि तऽ रबिये भाईजी सबसँ बात कऽ कऽ आ तहन जे पाँच टा बचतै
हूंम्म
ओ पूरा जहन कऽ लेबै ने तब बुझियौ जे छै से वैलिडेश भऽ कऽ पैसा चलि एतै।
आब जे छै से एहिमे साढ़े एगारह मिनट भऽ गेल छै तऽ बुझियौ न एक मिनट के बाद जे छै से काॅल जे छै से कटि जेतै अपने मने। चोट लागि गेलै।
नहि गर्दन पर लटकै छै।
अच्छा ओ ई- ई जे नोआइज अबै छै ने देखे- देखे- देखे- देखे इ जे नोइज अबै छै से नहि अबै छै गिनती मे।